हेलो
हेलो
नमस्कार
नमस्- नमस्कार की हाल छै।
हम्म सब ठीक छै यहाँ के। अहाँके बताबै छिय की हाल छियै अहाँके?
ओ भी नीक छिय। अहाँ के की हाल चाल नीक छी?
यहाँ के भी सब नीक छीये हाल- चाल। सब नीक छै माताजी भी नीक छै, पिताजी भी नीक छियै। चाचाजी भी नीक छियै, अमाजी भी नीक छियै, सभ नीक छियै, दादीजी भी नीक छियै। ह अहाँके कहै छियै कि खाना उना खाय छियै कि नै?
ह - ह खाना - उना खाइ छी नीक - नीक खाना। बै छी, खाना उना होबै छी।
की कहै छियै?
खाना खूब नीक - नीक होइ छीये तहन महंगा- महंगा होइ छी नीक होइ छी।
ह लागै छीये अहाँके घरे न रहै छियै, दूसरा जगह रहै छियै न।
ह छी ह।
नाय इहे के तऽ घरे रहै छियै। यहाँ के नीक खाना न बनाबै छै माताजी। मतलब माताजी कथि बनाबै छै आब। नीक खाना माता जी बनावे छियै पिताजी नीमन सब्जी न लियाबे छियै। ले आबै छियै ककरो बाय केयाबे छियै को भिंडी लिया आबे छियै, इ खाय- खाय बोर हो जा छिय, खेत के सबजी होइ छियै केतना खाय छीयै। आ अहाँके डेली - डेली आ बैंगन के सबजी आ भिंडी के भुजिया देबल जाइ छैै तऽ खाय छीयै डेली - डेली।
ना - ना - ना दीदी - दीदी बैगन आ भैगन नीक त नै लागे छी। नया - नया सब्जी खाइ छी तहन नीक लागै छै।
हु कहियो पनीर खाय छियै, कहियो मीट खाय छियै, कहियो आ कहियो भिंडीके भुजिया कर करैलाके भुजिया, कहियो कोबीके, कोबीकेँ भुजिया सब्जी कुछ अलग अलग बना के खाय छीये न। हमर पी त्यागी बोले छी न खाय छीे, खाली बैंगन आ भिंडी आ कत मिले छियै। आब कथि खाय छियै, हम दुबरा जाय छियै, खाना ना मिलै छियै तऽ। हमर देह पूरा दुबा जाय छियै। देह मे ताकत ना होइ छियै हम कथी करै छियै, पिताजी के बोले छियै तऽ पीटे लागै छियै पिताजी।
पिटे लागै छीये आछा कोनो बात न छी। माताजी, पिताजी निके सोचे रावर।
हू सही बोलै छियै माताजी पिताजी ता यहाँ के तऽ नीके सोचे छियै। अहाँके भी नीके सोचै छियै मातााजी, पिताजी।
अहूँसभ बताउ कि इहे तऽ सभ ठीक छीये नीक छी।
हू।
मौसम एतऽ अहाँके खूब नीक छी।
ह यहाँ के भी तऽ नीके छियै अभी मतलब फिलहाल अभी नीक छियै मतलब
रात के कालहि रातके बहुत खराब हो जाइ छियै इ मौसम पूरा तूफान आनी बहुत तेज आबै छियइ। करो घर गिरा देवे छै, कितना गाछी गिरा देवे छीयइ आई हइ कहै छियै हम कपड़ा होइ छियै सब कपड़ा गिरा देबे छियैइ। आब कपड़ो न पेनीहिला होइ छियै, इहो कपड़ा बा तीन दिन से पिनहइ छियै, नहाइयो नै छिये, इ कपड़ा के चलते। आब पिताजी के मोना छिये। तऽ कथी करै छियै अब ई पीहिनले से तीन दिन से देह महकई छियै, ना नहाय छियै तऽ।
हुं- हुं, खूब महंगा- महंगा कपड़ा होइ छै, नीक नीक कपड़ा खूब महगा न होइ छै।
हूं सही बोलै छिय, अभी सुनै छिय चौक पर कौन एडी दास के जूता किने जाइ छिय पि पिताजी, तऽ बोलै छिय कहै छिय की हम कहै छिय इहे लेबै छिय तऽ कहै छिय पिताजी ले लेबै छिय आ जब पैसा देबैके बाद तबे छिय तऽ बोले छीय, दुकानदार की बाइस सौ होइ छिय, त जूतो फेक देवे छियै या गरिया के चलियो आबे छिय पिताजी हुंउ
खु - खूब नीक- नीक जूता खूब महंगा ना होइ छै।
हुं बहुत मंहगा होइ छै बहुत।
अच्छा और सब बताउ सब कुस नीक छी न। हेलो हेलो हेलो